हँ
बोलो तुमने कॉल की है बात करो तुम्हहारारा इतना टाकस कैसे आ गया
मतलब सबमे मतलब हम रात मे भी किए भरि दिन भी किए दू तीन दिन से हम नहि डालतेथे आज डाल ले फिर पाँचो आा फिर पाँचो को बनाएंगे ठीक है फिर पाँच गो आय छै हँ पाँच गो आयल तऽ फेर पाँच गो बनेलहुँ आ बनेनाइ जेबै मनेने जेबै पाँच पाँच गो आयल जायत
हँ किछु रुपैआ हमरो आरके तनि भेज दियौ जदा टॉक्स आइ आइ गेल
रुपैआ अभी कहाँ पेमेंट नहि कने छै अभी पेमेंट थोड़े ने करत शायद एक सए पूुरत तब
मतलब एक सए क्वॉल करै कुत्त
हँ एक सए कॉल करेके होते काह कि ने एगो हे ने डोली ओ अगले साल भी केने रहे तऽ एक सए कॉल केलक रहे तऽ ओकरा आयल एल रह दस हजार रुपैआ आ एगो जे डाल नेहा ग्रुप मे प्रीति देवी उसका जे है पन्द्रह सए रुपआ रुपैा ओ अगले साल का डालल है अबर ई ककरो ने पेमन्ट आएल हन
ओ
ओ अगले सलवार देललक है ने ईसभ सोचे है कि जकर जेकर तीस गो बनि गेलेकिन अभी तक हमर पेमेंट नहि आयल हन जितना केश्चन ओ मतलब जे एक सए बनेलक ने डेट एक्सपायर कर गेल एते दिन देलो मोहलत अहाँ एकके सब तीसे कोइ बनेलकख हन तैंस ओकर तीस मतलब कलके पेमेंट आयल पन्द्रह सए आ कोइ एक सए पूरा लेलकै तऽ ओकरा जादा मिललै जे जेितना पराब पुराबे छै नमिले
ओ तऽ ई अहाँ के बतेलक साक्षी बतायल
नहि सक्षी नहि साक्षी तऽको बोल कि तुमको ब्लॉक कर देेंगे तुको कॉल करके परेशान मत करो ज फर्स्ट बार कॉल क
अच्छा
त सिफ हमको हम ग्रुपमे मतलब ग्रुप ज्वाइन किए ही नहि े ग्रुप ज्वाइने किए उसके बाद हम उसका मैसेज नहि देखेथे तऽ उसको पहिे फोन किए तऽ बोले कि जे मत करो फोन ठीक ह नहि करेंगे से तुमको साक्षी शाय बात हुआ थ सुबह
नहि हमको कहाँ हुआ
ह नहि हुबा
नहि हम तऽ साक्षी को कॉल नहि करते है
मैसेज मतलब मैसेज देखेतै ग्रुप मे जे मैसेज पे बात हुआथ
नहि मैसजो ब नहि हुआ त किसी और से हुआ होगा
हुँ साक्षी किसी से बात नहीं करना चाहती है
साक्षी अथी है न ह हँ नहि करना चाहती है
किछु है की
पता नहि काह कि उसको कहाँ देखत है कुछो डालते हुए
हँ
कुछो डालती है
नहि डालती है
तब आओर सब डालती है पूछती है बोलती है
हँ मेेरे हाथ
आ एक आऔर लड़की के बारेमे बोलीथी ह एगो आओर लड़कीे बारेमे बोललियै ने रऽ
हां हाँ
तऽ ओकरासँ बात केना होतै ओकर नम्बर की छै
नम्बर अहाँकेँ नहि भेजलहुँ रहए
कहाँ भेजलियै
सोनाक के बारेमे बोलो रहे
कोनो भी जे जे कार्य मे जुड़ल ह न ओकर नंबर दिय ताकि हमहुँ फेर कॉल करिय कें ओकरो नहि पुरल छै आइय सँ लासट तऽ देट छै
जेठ है
हुँ
अच्छा अच्छा भेजै छ ओकर नमबर अहाँकें व्टसप त भेज देबै हमर बहीन छै
ह भेज दिअ ओकरा फोन कर कऽ बोलि देब
हँ अहूँ बात करि लेबै आ ओकरो अपन ओहो करि लेत
हँ ऐसे भी पाँच पाँच मिनट दुोनू कर ले बल्कि पूरा दो न खोजतै
हँ कथि कहै छै पहिले अहाँ व्ट्सअपसँ बात करि कऽ बात करि लेबै ओकर बाद अहाँ दुन्नू करि लेबै एहिसँ बात ठीक रहत
हुम् ठीक छै फेर कभी कॉल करब
ठीक ह करब ठीक य
रखियौ
च भदम